हेलो
हँ बहिन की हाल चाल
बस नीके सुखे छियै अहा अपन कहू
हँ हमरा आरके भी सभ समाचार नीके सुखे छै
हू तब की हो रहल छै
बस ऐसने बैसल छियै चाय पियै छियै तऽ अहाँ से तनिका लगल कऽ गप कर लेब से हमरा आर के जानकारी भलि कि यहा के गाछी में तऽ खूब आम फरै छै आ लीची फरल छै एहि बेेर
हँ सखी ई बेर तऽ छै अच्छा भेल छै अ पर परका साल नहि भेल छलियै बुझलियै लेकिन ई हाॅं ई बेर कनिक आम दिखे छै लीची तऽ ओहन नहि छै लेकिन आम छै हँ आब तो लीची खतमो भए गेल सखी आ लीची के तऽ सब मौसमे ख
हँ तऽ आब तऽ पानी ने पड़ गेल छै कि ते ते लीची भी पिलवा जाइ छै बनिआ पड़ि जाइ छै।
हँ हँ हँ सही सही भेल छै बुझलियै तऽ अब लीची के त सीजन खतम भेल आब आम के ऐ तऽ बाल बच्च बच्चा सब आम खाय छै हमरा ओतना नहि नीक लागे छै सास सब छथिन तऽ ओ अपन आम के आमिल बनबै छथि छथिन कच्चा आम के आ पकल आम के सबके उ पता नहि कोना कोना करके बनबै छथिन ओ जे नहि मिलै छै
आमाबट
अमावट हँ तऽ ओसभ मोट मोट अमावट बनबै छथिन
ओ आर केना बनै छै उ
ए बहिन हमरा नहि बुझल छै सास सब बनबै छथिन हम तो बैसबो नहि करै छी डर से नहि बैसे छी कि कही ई नहि कहै छीन कि आउ तुहु का ई काज कर ले ठीक छै आपन घरे के काज भारी पड़े छै
बड नीक स्वाद लगै छै अमावट के
नहि बहिन हां देखियौ सबटा काज हमही सीख लेबै तऽ सास ससुरके कोन हम सेवा लेब
हँ जबान सास छेथि तीन अहाँ के तऽ तनिका तऽ ई मन मे ख्याल रहै छै अहाँके
आ नहि देखियौ मेन बात छै न कि केकरो केकरो हाथ के स्वाद होइत छै बुझलियै? हँ हमसभ जे करै छियै ने तऽ हमसभ के ने अपन हाथ के नहि नीक लागै छै आ वही जे सास बना कऽ दे दै छथिन कि किछ किछ तऽ हुनकर हाथ केना बड्ड स्वदगर लगे छै जैसे हमर सास के हाथ के अहाँ इही चना दाल के जे सब्जी खा लेबे चना दाल नै उ खेसारी दाल के सब्जी जे खा लेबै कचरी के सब्जी बुझलियै हाथ खा लेबै अहाँ उगली चाट चाट करके खतम कर लेले बड नीक बनवे छथिन बड नीक बनबे छथिन आ जानै छियै हमसभ सभ उहे मसाला उएहे दाल व ओएहे सभकुछ डालै छी लेकिन ओहन स्वाद नहि भेटैत छै
बुझलियै
एना ई की बात छै भाय कि जादू छै अहा के सासू माय के हाथ मे
देखियौ हाथ के स्वाद होइ छै कहल जाइ छै कि ओहनो कहल जाइ छै कि माय केँ हाथ केँ स्वाद के ककरो बराबर के जोड़
ई तो अहाँ नीक कहै छी हमरा आरके भी सास के हाथ के ने जे सरसो मसाला के सब्जी अहाँ खायब ने जेना भिंडी के सब्जी बना दे चाहे जेना कोलोंजी के सब्जी बना दे बैंगन के कलोंजी बना जेना पत्ता कच्चू पत्ता के जे पतोरा बनाय छै पत्ता मे बेसन लपेट केँ जे बना दै छथिन खूब नीक लगै छै आ वही हमे जे बनायब न तो मसाला न निक बनै छै
लागे छै
दोसरे रंग के लागे छै हँ मने ओ आर स्वाद न मिलै छै छै
नहि ओहन स्वाद नहि भेटै छै सही बात छै हँ नहि तऽ ओहे बात छै कि देखियौ किछ किछ तऽ सासो के करबाक के चाही ने सब काज पुतेह करते आबे के बाद तो फिर कोना चलतै अभी हुनकर भगवान के कृपा से शरीर चले छै आ बड्ड सुन्दर शरीर चलै छै हँ आ ओहो कहे छथिन ह ह आ नहि देखिय पीठ पीछेके बात नहि छै मम्मी सामने बैसल छथिन हुनकरे मुँह पे हम कहै छी हँ हँ ओहो कहै छथिन अपनो कि नहि जैतना शरीर चलै छै आदमी केँ ओतना नीक रहैत छै कहल जाइ छै कि मशीनके नहि चलाबू तऽ ओकरामे जंग लाग जाइत छै तऽ ओहने न हँ त ओहने शरीरो छै इ शरीरकेँ नहि चलेबै ने अहाँ तऽ ओकरामे भी जंग लागैत छै कभी इम्हर दर्द हेतै कभी उमर दर्द हेतै तऽ हमरा जितना से काज हो जाइ छै हमरा करे दिअ अभिये से हमरा नहि बैसाबू
ना तब तऽ बहुत नीक विचार छै अहाँके सास के हमरा आरके सास के तऽ देखू ने मने ओ आर के अगर बैठ बोसल बसल बिछौना पर अगर अहाँ चाय दे देब खाना दे देब तऽ बड नीक बात छै आ जे अहाँ ओ उनका के तनिका अहाँ कोनो किछु काम दे देब तऽ बस मु फुल जाइ छै मने एतय चीर मच जाइ छै हुनका के कि किचिर किचिर हो जाइ छै घर हँ हो जाइ छै हँ तहम डरे किछु ना बोली छियै कि नहि हमे कर लेब अहाँ बसु सासु मां
हँ हँ बैसियौ सही बात छै ह नहि जानै छियै हमर सासमा ओ नहि छै बुझलियै अहाँ करते रहबै ने तऽ लग भीड़ कऽ जितना हेतै जैसे हँ हँ जैसे हम सब्जी बन बनबिते रहबै तऽ हमर सास जाय छथिन अपन निकाल केँ ले एलखिन आटा हँ आ अपन अ निकाल कऽ शान उनक आ रख द छथिन हम बोलबो कर छियै मम्म छोड़ दीजे हम कर लेंगे तऽ नहि नहि किया अहाँ हम आदमी छी अहाँ आदमी नहि छियै आ दुनू जब दूटा हँ दूटा जब सास पुतहुह छियै तऽ किएक नहि अहाँ हम बैसल रहब अहाँ करिते रहब चलू ने जल्दी जल्दी काज निपटा लै छी फिर अहूँ आजाकऽ आराम करियौ आ हमहुँ आराम करब
तऽ कतिऽ नीक विचार छै
हँ आ न तो सास जे किचनमे भिड़ जाइ छथिन तऽ हम बाल बच्चा के निपटा लै छियै कि बाल बच्चा के नहेलहुँ खेलेलहुँ पिलेलहुँ अपन कर लै छी आ सास अपन किचन के काम निपटा लै छथिन हम इधर झाड़ू पोछा बर्तन सभ कर दै छियै कपड़ा लत्ता धो दै छियै तऽ हो जाइ छै दुनू के काज हँ कनी सम समय पे खतम हो जाइ छै कि कनि सेबेरे आ आदमी नहा लेलक धुआ लेलक फ्रेश भए गेल
तऽ आ तनिका अहाँके शरीरोमे तनिका आराम मिल जाइ छै
तनिका की के खूब आराम भेटै छै एहन बात नहि छै खूब आराम भेटैत छै
दिन दुपहरया तनिका दू घंटा फुरसत मिल जाइ छै तऽ सुत लेब चाहे सिलाइ बिनाइ कर लेब चाहे जे काम छै से कर लेब
नहि नहि सुते ते नहि छीये सुते के हमरा श्राप भेटल छै कि अहाँ दिन मे न सुत सकै छी
ह
हमर बाल बच्चा जे सब से छै से दिन मे लेट से उठ उठत आ दादी घर मे तऽ और आराम भेटै छै लेट से उठत आ दिन भरि इम्हर से उमहर उमहर उ्हर खट पट खट पट मम्मी ई चीज कत्तऽ छौ मम्मी उ चीज कत चौ मम्मी ये जी ज मम्मी वो दीजे मम्मी दीदी मारदी बस यही सब सुनते सुनते हमर दिन कटि जाइ छै बस कहानी खतम
अच्छा अभी जब तक छोट छथिन बाल बुतरु तबे तक न स खी फितो बुद्धि हो जाय तऽ अहाँके एते परेशानी न होइत
नहि नहि बहिन ई कहे वला बात छै बच्चा सब कभियो बड़ा नहि होइ छै नहि बुझे छीये माय लग मे आ कर के सब बच्चा छोटे हो जाइ लियै अहाँ कहै छियै हमर मालिक जे छथिन दू दू बच्चा के बाप छथिन लेकिन जनै छियै एतय आबै आबैत छथिन ने माय बाप लगमे तऽ ओहो एकदम बच्चे बनि जाइ छथिन हमरा से कोनो काज नहि रहे छै मम्मी ई कथा छौ मम्मी उ कत छौ मम्मी गुसेबो करै छथिन कि जो ने अपन कनिया से पूछने लेकिन हुनका ओ सबसँ कोनो मतलब नहि मम्मी खाय लए दे हँ तऽ मम्मी कहवो करै छथिन हँ हँ जे आगू मे भेटा गेल हम त हमरा से माग लेलक नै त मम्मी से मम्मी क तऽ छौ मम्मी क तऽ छौ तऽ हम क दै छी जाउ ने मम्मी सुतल छथिन तब चुप रहथिन आ नहि तो जे मम्मी सामने भेटा बेचारी तऽ उनके से खाय लेल मांगलक
हमराके
ह ह ह मम्मी हमरा मम्मी हमर खाना निकाल दे बुझलियै एहन तऽ छै कि बाल बच्चा कभ कभो नहि बड़ा होइ छै
आ ओ तऽ अहाँ नीक कहै छै अहाँ बहिन कि बाल बच्चा माय लगे कहियो बड़ा ना होय छै
नहि होइ छै आ नहि देखियौ माय बाप छै तभियए तक लेना सब छै ई त छै जब तक माय बाप के आशरा छाया छै माथा पर तभिय तक आदमी बच्चा बनल रहे छै आ नहि तऽ एक दिन तऽ सबके बड़ा होबे करे के छै
तऽ आ कहाँ फिर माय बापके सुख पियार भेटाइ छै
नहि नहि देखियौ दुनिया में सब भेटा जाय छै छै माय बाप दोबारा नहि भेटै छै
तब न बहिनी कहैके बात छै जे जकर स्थान छै ओ ओकरे होइ छै जेना अगर कनआइओे किछो हो जाइत छै तऽ दोसर कनिआँ भले बियाह हो जाइत छै लेकिन ओ पहिलकी कनीया वला रंग रूप स्वभाव थोड़े मिलै छै
उ देखियौ उ तऽ खैर बात छै हे लेकिन फिर भी रहे छैना भाय के कम से कम ई तऽ नहि कहलहुं अहाँके बनु कनया के छी
हां बस ओही एगो सुने के ना पड़ै छै कि ब अ रारबंडा छै
तब से तो कहलहुं कि देखियौ आदमी कहै छै ने लेकिन फिर भी दोसर भेटा जाइ छै लेकिन अपन जे माय बाप रहै छै से ओ दोबारा नहि भेटै छै
ओ केतनो सौतेली माय आ जाइ छै चाहे सौतेला बाप आ जाइ छै लेकिन
तऽ ओकरामे सौतेले लागल रहै छै ओकरा मे सौतेले लगल रहे छै हँ हँ से तऽ ठीके कहै छी ह नहि बहिन की करबै जे प्रकृति के लेख छै ओकरा तो कोनो ने मि टा सकै छै जकरा जब आना छै जब जकरा जाना छै से तो लिखा केब कपार मे आयल छै
तबका ई तो सही कहै छै
ह तऽ बस अभी आम के देखियौ आम के नाम लेलियै आ देखियौ ससुर एकटा बोरा मे जन से जन के सज्जल के संग आयल छथिन बोरा मे पूरा भग कऽ हमरा तऽ माथा पिरा जाइ छै जानै छियै ओकर गन्ध से हमरा माथा दुखाइया
आ खूब मीठ महकई छै पूरा घर मे
हँ एकटा रूम में तो वहि पसरल छै पूरा घर मे पसार के रखले छथिन कि पकते जेते तो बाल बच्चा सब खेते हमर ससुरो खूब खाय छथिन हँ हुनको काटिक
के आम नीक लगे छै
ए देखियो जेकरा पसन्द छै ओकरे पसन्द छै हमरा ते न नीक लागे छै तऽ हमरा नहि छै बस एक हँ एक दूटा खाय छियै जब एलहु हँ शुरू शुरू मे ऐलहु ने तऽ दू चार टा खलहु शौखसँ कि हम खाय छी आम खाइ
ओकर बाद भऽ गेल
आब तो देखे के मन नहि करे छै एहन इतना आम छै इतना आम छै ने कि बोललियै तऽ एकटा घरमे पूरा पसार के रखले छथिन कि जेना जेना पकते जायत तेना तेना सब ख्यत रहबे
सखी हमरा आर के ने एकटा कॉल आबे छै तऽ हमे अहाँ से गप करब तनिका देर मे ठीक छै
ठीक छै ठीक छै सखी चलू राखू हँ ठीक बाय